नमस्कार कोना छी
हम बढ़िया छी अहाँ सुनाउ की हाल चाल
हमहुूँ ठीक छी काल्हि समाचार देखैत रही बिहार मे फेर एकटा कथित एन्नकाउंटर खबर चैल रहल छल
चारू कात एकरे चर्चा होइत रहल
हँ हमूँ सुनलो मुद्दा एहन घटना मे पूरा सच जानल बिना निष्कर्ष निकालबा ठीक नहि होइ छै कतेको बेर पुलिस कहैत छियै जे आत्मरक्षा मे कारवाई भेल आ कतेके लोक निष्पक्ष जाँचके माग करैत छथिन
हँ लोकतंत्र मे कानून शासन सर्वोपरि होय बाक चाही अपराधी के सजा आवश्यक भेटाए मुदा प्रक्रिया कानून अनुसार होए
सही केहलो यदि पुलिस पर हमरा हमला होइ छै तऽ आत्मरक्षा अधिकार सेहो रहत छै मुद्दा प्रत्येक घटना के निष्पक्ष जाँच होई तखन जनता के विश्वास बने रहल
हूँ
सही कहलू ह एतबे कारण अछि जे लोक सभ कहै छथि कि न्याय सेहो होय अ न्याय होइ देखाय दे
सही बात हमरा लगतै छै जे बिहार के असली चुनौती खाली एनकाउंटर नाहि बल्कि बेरोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य पलायन आ भ्रष्टाचार सेहो छै
हँ हम जखन अपन गाँव जाय छी तखन देखै छी जे बहुत रास युवा रोजगार जोखिम मे दिल्ली पंजाब गुजरात आ महाराष्ट्र चलि जाइत छथिन
ई पलायन बिहार लेल पेघ चुनौती छै यदि राज्य मे उद्योग धंधा बढ़त तऽ लोक अपना परिवार छोड़ी बाहर जाइ लेल मजबूर नहि हेताथ
हमरा लगति अछि जे उद्योग लगेबाक संग संग तकनीकी शिक्षा पर सेहो ध्यान देबाक चाही
बिलकुल आब दुनिया डिजिटल भए रहल छै युवा सबके कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण स्टार्टअप आ स्व रोजगार अवसर भेटाबे के चाही
सही कहलू ह सरकार योजना सब चलबति अछि मुदा कतेको बेर जानकारी के अभाव मे लोक लाभ नहि उठा पाबति छथि
हं आ कतहु कतहु भ्रष्टाचार सेहो बाधा पर नच जाइ छै यदि व्यवस्था पारदर्शी होय तऽ गरीब लोक सबके बेसी लाभ भेटा
ह शिक्षा पर अहाँ की विचार अछि
ह शिक्षापर हमर विचार छी शिक्षा समाज के आधार छै सरकारी विद्यालय सभ मे पढ़ाई शिक्षा के उपलब्धता प्रयोगशाला पुस्तकालय आ डिजिटल सुविधा बढ़वा के आवश्यकता छी
सही कहलहु बहुत छात्र प्रतियोगी परीक्षाक तैयारी लेल दोसर राज जाइ छथिन
सही बात छै यदि बिहार मे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा संस्थान बढ़त तऽ छात्र सब के बाहर नय जाय पड़त
हँ स्वास्थ्य सेवाक स्थिति सेहो सुधरबाक आवश्यकता अछि
निश्चित रूप से ग्रामीण इलाक मे डॉक्टर दवा आ अस्पताल के सुविधा पर्याप्त होइ। एखेन गरीब लोक समय पर इलाज करा सकै।
हमरा तऽ बाढ़क समस्या सेहो बहुत गम्भीर लगै छथि अकी हमरा तऽ बाढ़क समस्या सेहो बहुत गम्भीर लागैत अछि
बिल्कुल छै गंभीर समस्य छै ई तऽ उत्तर बिहार मे प्रत्येक वर्ष बाढ़सँ हजारो परिवार प्रभावित होइत छै खेती घर सड़क विद्यालय सब प्रभावित होइत छै
यदि नदी प्रबन्धन तटबन्धक खर रखावाव आओर समय पर राहत कार्य होए तऽ नुकसान कम कयल जाय सकैत अछि
एकदम सही एकदम सही कहलौं
चलू आइ इतबे अगिला भाग मे महिला सुरक्षा भ्रष्टाचार कानून व्यवस् था युवा के भूमिका आ बिहारके विकास पर विस्तारसँ चर्चा करब
बिल्कुल
गरीबी या बेरोजगारीक चर्चा करलाक बाद हमरा लगैत छी जे भ्ररस शिटाचार सेहो एकटा गम्भीर समस्या अछि
बिल्कुल भ्रष्टाचार विकास का गति रोकि दैत छीयै ज योजना के पैसा सही जगह पर खर्च नाहि होए तऽ गरीब लोक सब एहिके लाभ नही पहुँचेत छै
कतेको बेर सुनाय मे अवायत अछि जे सरकारी योजना मे अनियमितता भल जाइत अछि
हँ मुदा ई सेहो जरूरी छै जे सब अधिकारी ब कर्मचारी के एके नजीरे से नाही देखल जाइ बहुत ईमानदार अधिकारी आ कर्मचारी सेहो छै जे पूरी निशठा से काज करै छथिन
सही कहलौ हँ भ्रष्टाचार रोकबाक लेल की की कदम उठाओल जा सकैत अछि
पहिले बात पारदर्शता दोसर ऑनलाइन सेवा बढ़ाओल जाय तेसर समय पर जाचा दोषी पर कठोर कार्रवाई चारीम लोकसभामे जागरूकता
नागरिक सबके सेहो घूस देबा क आदत छोड़बाक चाही
बिल्कुल जे लोक स्वयं गलत तरीका अपनाएऐप लागत तऽ व्यवस्था सुधारबऽ कठिन भए जाय।
हँ सही कहलु हा। आब स्वास्थ्य सेवाट विषय पर बात करी
बिलकुल स्वास्थ्य नागरिक बिना विकसित राज्यके कल्पना सम्भव नाय छै
ग्रामीण क्षेत्रमे प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र क स्थिति कतेको स्थानपर सुधारक अपेक्षा करैत अछि
हँ डाक्टर नर्स दवा एम्बुलन्स व्यवस्था होबाके चाही।
गरीबी गरीब परिवार महग इलाज क खर्च उठाबै मे कठिनाई महसूस करै छथिन। गरीब परिवार महग इलाज का खर्च उठाबय मे कठिनाइ महसूस करै‌ छथि।
सही बात छै त‌ अभी लेल सरकारी अस्पतालके मजबूत बनबै के आवश्यकता छै। जाहि से आम नागरिक के सुलभ आ गुणवत्ता पूर्ण इलाज भेटी सकू
हँ आ मात्र
बिलकुल स्वस्थ माँ अ स्वस्थ बच्चा भविष्य के मजबूत समाज के आधार होत छै।
हमरा लगैत अछि जे नशाखोरी सेहो अनेक सामाजिक समस्य कारण बनायैत अछि।
सही बात नशा के कारण परिवार टूटै छै। आर्थिक स्थिति खराब होय छै। अपराध के सम्भावना सेहो बरहै छै।
बहुत युवा गलत संगति कारण नशाक के चपेट मे आबि जाइत छथि।
एहि लेल परिवार विद्यालय समाज तीनो के मिलके काज करबाका के आवश्यकता छै।
सही कहलू आ खेल कूद पुस्तक पढ़बाक आदत सांस्कृतिक कार्यक्रम आ रोजगार क अवसर युवा सब के सकारात्मक दिशा देल सकत अछि।
हँ केवल कानूनी नहि बल्कि जनजगरण सेहो आ
बिहारके अर्थव्यवस्था मे कृषि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
सही केहलु राज्य के बहुत पैघ आबादी खेती पर निर्भर अछि
मुदा किसान सब के अनेक कठिनाई होइत अछि।
हँ बाड़ी सुखाड़ महंगा खाद बीज सिंचाई के समस्या उचित मूल्य के अभाव आ भंडारण सुविधा कमी मुख्य चुनौती छै।
हँ आधुनिक खेती अपनाओल जाय तऽ उत्पादन बढ़ि सकैत अछि।
बिल्कुल ड्रिप सिंचाई उन्नत बीज मृदा परीक्षण वैज्ञानिक खेती आ कृषि यन्त्रक प्रयोग बढबेके आवश्यकता छै।
किसान के बाजार धरि पहुँच आसान होएबाक चाही
हँ जय किसान अपन उपज सीधे बाजारे किसान उत्पादक संघठन माध्यम से बेचत तऽ ओकर आमदनी बढ़ि सकैत छै
सही कहलु ह अब पर्यावरण पर विषय पर बात करी
चलिए अखेन हम रखे छियै प्रणाम
प्रणाम प्रणाम प्रणाम जय बिहार जय मैथिली
जय मैथिली